ह
हेलो। हेलो, आवाज नहि जाइ छौ कि
ह
ह ह आबि रहल छी। कहिय भेलै भोजन भोजन भेलै
हँ भोजन के लिए।
लभी लभीट।
आ
हेलो कहलियौ तू लभी कास।
हँ कहहि ना
कहलियौ टास्क लेबही तू हँ एखन फोने करैवला छै। पाँच छओ गो के त नहि तऽ ओकरा एगो नम्बर छै। ओकरा कहबो त ओ तोरा दए देतौ ओकरा फोन करबै ने त तोरा पर फेर भेज देतौ।
ह नहि एगो ठीके छै। कहबै एगो लड़का हमरा फोन केने रहौ। परस काल्हिहे काल्हि नहि परसू
अच्छा अहाँ हमरासँ बात करू।
हँ अहाँकेँ की भेल एना ई लिंक दियौ ओहिमे एना करियौ हम कहलियै यौ सरकार हम एखन ड्यूटी की कर छी।
हम ई सभ ए नहि करब ठीक छै। ह हँ कहलकै हम व्हाट्सऐप करै छी। एना करबै जेना ठीक भए जायत ई हयत अहाँके मिल जायत टास्क हम कह ठीक छै। जरूरत हेतै तऽ हम अहाँ कहब
ओ तहन तो कहबे केलको तऽ उएह ओरे दियौ नंबर ठीके छै। हँ त तोरा तऽ ओनाहि समस्या छौ। बात सभ करयमे
हँ हँ नहि तऽ ओएह कहलियै जे ई केना हमर नम्बर लेलकै त ग्रुप मेसँ निकालने हेतै।
हँ ग्रुपे चलन हे त हमरो सभके आ जे सभके ओ करै छै। फोन
ओ धन्यवाद तऽ हमरोप केने रहत तऽ हम कहलियै तो नहि कहलियै बात
अच्छा कोनो बात नहि त तऽ भाभीसभ जेना बैसल रहै छथिथन। तऽ हुनकासभवला जेना ओ ई जरुरी नहि छै। तू जेना टास्क तू लए लेलही।
हू
आ तोराास से छौ। लेकिन आब ओ हुनकर एप्लीकेशन के इएह वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कए क आ लॉग इन करबा देबही
हू।
तऽ इएह नम्बरसँ ओहो चला सकै छथिन।
आ।
ई जरूरी नहि छै। मतलब किओ आ तोरामे तोरा बदला अगरा ओहे करथिन टास्क त ओहो काय सकै छै आ बात करे हम तऽ बात करै छियै एनाहि बात करै बला छै हँ तऽ बढ़िए छै आस पास के लोक सँ अहाँ बात कए लिअ अपन लोक स। इंस्टॉल करै कए लिअ बात एय मे बेसी पैसा तैसा नहि बनतै लेकिन जे भी बनतै ओ आ एहिके बाद ई टास्क। पूरा केलाक के बाद ने लिखै बला हेतै।
हू।
ओय मे अथी हते ई सभ चीज अहाँ बैसल बैसल ई सभ चीज जहिया फ्री छियै हँ तऽ हुनका मे अगर ई करबिही तऽ ओ भए सकैत छो।
हू
हुनका वला मोबाइल मे खोइल देबही
जेना माए से बात करथिन त इएह अथी से करथिन दीदी से बात करथिन त इएह से करथीन अय के लेल ई बढ़िआ छै
हूँ
हमरा त विकास के केलियै दू बेर आइ दुनू बेर हमर खराबे चलि गेल
आह ओ नहि बुझने हेते
नहि ओकरा पर मतलब ई बहुत एर सभ आबै छै ने
हँ हँ
तकनीकी समस्या के कारण एना होइ छै
ह नहि तऽ हमहूँ एखन गेट लग रहै छियै तऽ बफरिंग के अंन्दर मे बफरिंग टाइप क करऽ लगलै ने तऽ हम सीधा बाहर हम बाहर निकलि गेलियै। हमरा ई बुझल रहे ने जे कटे नहि अथी नहि होय कॉल।
हँ ओ किया तऽ ग्रुप मे तऽ सभ चीज आबैत हैतो देखते हेबही।
हँ।
दखे नहि छी ई सभ भरि दिन आबिते रहै छै
हँ एक खाली तय मे काय आदमी दू तीन आदमी एहन मेन छै एक्टिव बर रहे छै अय मे से दख
अरे ई अय सँ जे छै से ई नहि दोसर एगो अथी छलै इएह वाला बात सभ वला से
हू।
खुशबू दीदी जे छै बढ़िआ बनेलखिन हेँ पैसा हुनकर लड़की गुड़िया दीदी ई सभ जे छै से अथी केलखिन हेँ त ओ ओहिके बाद ई बढ़िया चीज छियै।
ह ह देखै छियै आदमी सभ बहुत एक्टिव छै बहुत एक्टिव छै एहि लए क
तखन की जे ह पार्ट टाइम मे ई अहाँकेँ बहुत बढ़िआ काज दै छै न
सर जे छै से रिप्लाइ तऽ दैते रहै छथिन
ह बीच बीच मे अपन सभके समझाबैत रहै छथिन केना बेहतर हेतै की हेतै
हँ हँ सर के सेहो देखएत
इएह जे अपना से बात करे छी इएह ने बीच बीच में कटि कटि के बात जेते लोक लगन
हूँ
जे आ ओहिके बाद ओ बात लिखै लए देतै
ओ
हँ जेना इएह मे को ओकरा जे बेहतर लागतै
बेहतर जे ओकरा समझायल
हँ तऽ उएह मे कनि कनि ओ कटि कटिकऽ ने हर जगह हेतै आ ओहिमे जे छै से ओकरा लोग बनेतै आ ओकरा अथी करतै तऽ ओहिमे फेर पैसा बनतै। ओ लिखय वला काज हेतै ई जे ब् लोक बाजि रहल छै। की कहलकै हन से अहाँ लिखके दियऔ
हू हू
से सभ हेतै लेकिन ई नहि हेतै जे सभ लग एकेगो जेना अपनासँ जे बात करै छियै तऽ एके आदमी लग चलि जेतै से नहि हेतै
ओ जेना कनि ओ करा हमरा लगन हेते तऽ कनि ओ ककरो लगन कनि ओ ककरो लगन नहि घूमते हर चीज इएहसभ हैतऽ हइयए गेलै हमर आब तोहर करबै दूगो तऽ खराबे चलि गेलै विकास वला तऽ ओकरो सब कंड च ल छै हमर तऽन तीस गो मिलै छै जाहिमे सात दू नओ गो तऽ खराबे चलि गेलै
हू हू
आब ई तोरासँ कए लेबौ ओहिके बाद बंटी सऽ कए कऽ एगो ओकास सऽ एखन बचल छै बात छै जे हम आसपास के लोक से की बात करबै जे सगे मे रहै छै पासे मे ओकरा जहन नहि हमरा लोक मिलतै तहने नऽ तऽ आब जे छै एकरेसँ सोचलियै कए कऽ एहन बाबुल से आयल छै कहलियै तू ही बात करीह भोज सबके बारे
पटने मे छै किी एखन एतय
भोज तऽ कम्प्लीटे भेलै गांवे मऽ हेतौ
अच्छा हँ
भोज से केलक अन धम गीजजर जे तीन दिन तक लोकके ओ साँस नहि लिअ देलके
हू घर तऽ बहुत नीक बना लेने रहे ओहि दिन हम जाइ छलियै आस्तोस के बहिनक के विहा मऽ
कथि
घर उएह बनेलखिन जे ओकर अथी बनेलखिन राज्यो बनेलखिन
ह बढ़िआँ छै इएह माधवे तऽ बनेलके हन
ह बात ठ
त बढ़िये दीदी की तबियत केहैन छै अच्छा
हू
आब सुधार कते तक गेले
ी के जेना ओ कहै छथिन जे चलनाइ बुलनाइ से सब तऽ देखै छियै
ह चलनाइ तऽ ओ रहबै हाथ कऽ
तऽ देखबै क हाथ तऽ उठबै छथिन
अच्छा
अपना अथी सऽ हल्का अपना छाती के बराबर मे लेकिन उएह जे छै नऽ ओहिसँ अथी नहि कहे पाबै छथिन बोतल क कहे छथिन मुन्ना हम खोलि ले छी कर छियै
अच्छा
ओ दिन बड़ा खुशी छै हम नय देख ओते गौरसँ हम नहि देखऽ लगलियै। हम कहलियै हँ हँ किया नहि हे हुँ।
मतलब पानि वला मुन्ना जे बोतल सभ होइ छै ओसभ खोलि लैत छथि।
ह ह
ह।
त सह ह धीरे धीरे मूव हेतै आ भगवान कृपा बड़
हँ आबि जेतै त
ह तू हाथ फिजियोथेरेपी त करबै
ह ह बढिये अछि।
इ सभ छै आओर शिवमो मम्मी एखन ओते छैथ।
ह। ट्रेन आय पकड़लखो हन
आइ पकड़ल कऽ
हँ ह पहिले टिकट कइत देने रहिये त ट्रेन आय ललको ह एखने चलबे कलै हन तऽ आब भोरमे दुपहरिया मे त एक बजे तक पटना पटना ओहि के बाद ओतऽसँ अपन तऽ हम कहलियै रुकबही अखने फोन केने रहि कहलकै कहलकै नहि भाइ निकलि जाइ छौ त काज सभ छै। कहलकै इम्हरे आ मौस भातसभ खायब। हम कहले भाय हमर त मंगल रहतो तू खाहि ने आ नय तू घर पर रुम हँ रूम पर एबही त बना देबौ किछ कहलकिन नहि भाय जरूरत नहि अछि। तऽ हम कहलिए तहन ओतये खाई ले
कतहु उमहर मौस भात खाइ ल
ए ओ तऽ चंपारण मटन वला स
ओ स्टेसन लग छै।
हँ ओतये कन भी दूरमे छै पाँच सात मिनट लागै छै ओ बढ़िआ खुआबय अछि।
ओ ह मटकामे जेदऽ बनबै छै
ह तऽ ओएह बलामे कहलकै ओकरा ओतहिए पसन्द छै पटना जाय दिन आबे छै घर रूम पर सभ पर थोड़े खाइ छै
ओ ओतेक जाय क खेल कऽ
ओतऽ इे खेलक एक दिन तऽ हमरा साथ गेल रहे एक दिन जे छै हम नहि रहियै हमर एग्जाम छले त हम चलि गेल। रही तहन ओकर पल्लव के भाय ने एगो छै चश्मा जे पहिरै छै ओकरा साथ गेल रहै
किदन त। नाम छियै ओकर टिकू की किदन कहै छै तुषार।
टुक टुक।
ह। टुक टुक आ तुषार दुनू भय भेलै
तुषारके साथ गेल रहै मतलब जे पटना रहल ओतहि अपन गेल। आ इयहो बेर आयल रहै ओकरा मौका नहि लागलै कहबे केलियौ रहए।
ह ह
तऽ अपन जे छै से।
ह तऽ मटनसभके हर जगहके टेस्ट फेमस भए जाइ छै ने
ह तऽ अपन देखी हमर काल्हि कॉलेज बन्दे छै तऽ हेतै तऽ हम चलि जेबै अपन ओत खुआ देबै ओकरा उम्हरे से अपन बस मौसम अगर ठीक रहतै बेसी रौद रहतै तहन थोरे जेबय।
हौ मौसम कि ठीक रहतै से ह एखन मतलब झीसी जकाँ भए रहल छै। आ गर्मी के तऽ बुझिते छिय गर्मी एखने रहै एखन ठंडा जकाँ बुझाइ छै बाहरमे आडूमौसम आबी जेतै लेकिन फेर ई बन्द हेतौ फेर उम्हर मस चालू
हँ उमस तऽ भाय एतऽ एते छौ जदाा जे परेशान छी
उमस उएह सभ रहै छै जे उमस चालू भए जाइ छै
ह।
लेकिन धीरे धीरे आब तऽ मानसूनसे तऽ एखन एले हन जे बारिश के अथि मनसून गीर परले ओ ने बिहारमे
हँ लेकिन जेहन गर्मी रहै ने ओ वला आब नहि छै।
नहि ओहो नहि छै ई बीच मे आइ से चारि दिन पहिले जे रहे
चारि पाँच दिन पहिले के जे गर्मी कथी देखबी से हाल रहै जे
जान बचे वाला बात छै
ह बीच मे दू दिन ह ची गड़बड़ा गेल रहै अन्दरमे ओत ओहिठमर ऑफिसके हँ स हाल हुअ लागल रहै लेकिन तुरन्ते एलै दोसर दिन एगो ठीक कयेलकै एगो गड़बड़एल रहै एगो गैस उड़ि गेलै कतहु लीकेज भऽ गेल हुनक चेलक कइल।
तहन त आब ठीक हेतौ होइ छौ सेल होइ छौ की
मन्दाज चलै छै ए बारह बारह तारीख छै
हँँ आइ आइ तेर अ छिय
आ तेरह एन सात गो एखन त मेन अथी से देलियै ओना तऽ नओ गो क बारह गो नओ नओ गो भेल छै।
अच्छा।
हँ पस सााते एक्टिव जे भय जाय छै ने से गिनती म ने आबे छै जे मोबाइल खुलि जाइ छै।
ह
से कोन तुमारबी।
अच्छा।
हँ एमाउटसँ देखहु जे एक सेल भेलै लेकिन मेन
जतो है त ठीक छै आरा मे करिहे तहन आब करिहे फ्री